हेलो
हँ हँ
की कह की कह रहल छियै
कुछ ने बौआ एलकै अभी ओतसँ ओकरे दूध पीबै छियै
ओ तऽ कोन दूध अहाँके दूध पियै है बोआ
हँ हँ हमरो पियए है जो ग गायों के पियए है दुोनू पियए हैं तखन तऽ काइल खानो खाइ है
ओ त खाना कथि सब खा करूखाना नहि खाय है
नहि कुछ नहि खाइ है आलू खाइ ह धो क खाइ है ओ पाइन से धो दै छी तब आलू आलूखैत रोटी य चावल मे
ओ तऽ ओकरा कथि कहै ह बचपन से नहि खियएल हेबै ने तै दुआरे
नहि खेलकेै बचपने से नहि खेलकेै कोशिश के लियै लेकिन केसे नहि केल
ओ
ओहोमे सबटा सबटा चीज नहि खाय है जे ओकरा अपना बुझाइ हैउहै खायत
अच्छा जे निमन लगै हैसे खाइल है
हँ सबटा नै खाइ है अहाँ कहियौ अहाँके कोन भोजन नीक लगे हय माँसाहारी की शाकाहारी
शाकाहारी निकलोगे हे हमरा तऽ मांसाहारी ओते नै नीक लगे हे
माँसहारी साड़ी नहि खाय छि आहाँ
नै नहि खाय छियै
बियाह शादी मे जाइ हेबै भोज भातमे केना खाइ हेबै तऽ
पहिले खाय छलियै मतलब जहिया एकटा बिया मे गेएल छलियै तहिया तक खाइ छलियै फेर आब नहि खाय छियै
से केला किया नहि खाइ छियै
नहि मन करे है कनी खाय छियै तऽ उल्टी जकाँ मोन करऽ लग तै दुआरे छोड़े देलि
ओ मन पर नहि चढ़े हैत
होइ हे सबके अपन अपन पसन्द रहै छैय
हँ
शाकाहारी मे कथी पसन्द छै अहाँके
हमरा कथी कहु शाकहारीमे तऽ छोला भटूरा खा ले छियै आओर सब चीज अच्छा लगे हय शाकाहारी मे
ओ सबसँ नीक कथि लगै छै
सबसँ नीक एना सबसँ नीक तऽ एमे एना नहि कहि सकैत छी सब चीज नीक लगे
अछा सब चीज नीक लगे तऽ आऔर नीक बात छै सब चीज खेबाके चाही
हँ अहाँ कथि खाय छियै बेसी मांसाहारी की शाकाहा
हम तऽ दुनू खाय छियै सबटा खाय छियै शाकहारियोमे सब खाइ छियै मंसाहारियोमे सब खाय छियै
ओ आहके के बौआ खाय हे मीट मछली
खाय है अपन मन मे जे एक दू कऽर खेतए ओकरा बाद नहि खाय है अंडा जे कहबै से तरल उबाल कऽ से नहि आमलेट दऽ दियऔ ओकरा फोड़ कऽ प्याज ई सब ध कऽ
हँ
आमलेट खा लै है रोटी के साथे एनाहितो छुछ छो खा लै अंडा देबे तऽ ओ नहि खा सकैत छै ओकरा नीके नहि लगै है
ओ अंडा नहि खाइ हे
उंम्म
नहि अंडा नहि खाए है खाए है ओकर आमलेट नहि होइ है जे हम सब कच्चा अंडा के फोड़ के बनबे छीयै तैर कऽ
हूंम्म हूंम्म
नमक प्याज ई सब धर कऽ ओना खाइ हे
ओ अहाँ कहै छै करू ने खाइ है तऽ प्याज खा ले है प्याज करु ने लगे है
नहि प्याज के ओहिमे धऽ दै छियै मिरचाइ नहि फेर धरै छीयै एकरा मे हमसभ अपना मे धेली एकरा मे नहि घरे छियै मिरचाइ
हँ ठीके है बौआ सबके लैग जाय ह कनी
हँ हँ
ओ तऽ नहि कतहु बनबै के हत तऽ कन कथी करैत छियै तऽ दूध पीबै छियै बौआ के
हँ दूध पिबै छै ओ सब आदमी गेलखिन बाराती छै ने ओहिमे
ओ अखन के टाइम मे बिआह होय हइ
हँ तभी बिआह हो न हय अभी बिआ होय की आब एखन के बाद फेर अब नहि हेते बीच मे आब एके तऽ अहाँ से कहि दू क नवम्बर से शुरू हेतै
ह
हँ दुर्गा पूजा बाद नवम्बरसँ शुरू हेतै तऽ फेर नवम्बर दिसम्बर जनवरी चलतै
हूंम्म
फेर चौदह जनवरी से तिला सक्रान्ति जे होइ है ओकरा बाद खरमास पड़ि जाइ है एक महिीना
हँ
तऽ फेर फरवरीमे ओ चौदह फरवरी से पड़े हय से शायद मार्च मे उतरे हय एक महिना फेर नहि हो ह दिया फेर फरवरी मार्चसँ हुअ लगै
ओ अहाँके बिआ कहिय भेल छल
हमर के बिआाह के भ गेले तीन साल हमर बाइस मे भेल छले दिसम्बर मे
दू दिस दसम्बर के भान छलै तऽ बुझियौ ने ने ठण्डे छलै ने गर्मी छलै नीक मतलब मौसम नीक छलै ओ बेरके
तीला सक्रान्ति लाइ बनना हो छै ओत
हँ तीला सक्रान्ति आ त कत की चूड़ा के बनबे हमस बनबे छियै मुरही के बनबै छियै तिल के बनबै छियै
सभ चीज के बनबैत छै बादामो के मिठा के पाग बना क ओहिमे बादामो के बनबे छीयै तिलकुटले
ओ हमरो मम्मी बनबे है
अच्छा अहाँके माँ बनबै छथिन
हूंम्म हूंम्म
ओ
हूँ
कथी के लाइ अहाँके सबस ज्यादा नीक लगैत छै
तील के लाइ
तील लाइ सभसँ बेसी नीक लगैया अहाँके
हँ हँ
ओ
हूँ
हँ तीलके लाइ तऽ बेसी हमस तऽ तीलोक के खाय छीयै लेकिन एना चूड़ा के नीक लगे मुर्ग से जदा हमस बेसी चूड़े के खाइ छीयै
हँ
हूंम्म
हूँ
की सब होइया अहाँके सबके तिला संक्राति मे कोन कोन कथि सब होइयै घर मे
घर मे हमरा ओते नहि पता हय
अहाँके नहि पता है दही चूड़ा ई सभ नहि खाइ छियै अहाँ सभ से
हँ हँ हँ हँ हँ खाइ छियै भुलि
दही चूड़ा दही चूड़ा ई सब खाइ छै हमर सबके तऽ दूध तीन प्रकार चाइर प्रकार के तीमन सब दमगर बने है सब दम वला सब
और चूड़ा दही सबके साथे उहे सब हमसब खाय छियै लाइ रहै है दही रहै है
हँ
हमसब पेड़ो ओहि टाइम मे बना लै छीयै तिल धऽ कऽ तिल मने पेड़ा के दूध के अथी कऽ कऽ जरा कऽ
हँ
आ खोआ बनबै भऽ गेल तऽ ओहिमे तिल कनि धऽ देली तऽ ओहिमे करिया करिया पेड़ा मे तिलकुट बला पेड़ा भऽ जाइ
हँ तऽ निमन लगैत हैत तबड़ी नीक चुल्ही रहै हैत चुल्ही पर बनबै छियै
हँ नीक लगै छै हँ तऽ चूल्हा हमरा अंगना मे है मीट मछली कभी काल बनबै छियै ओहिपर
तहन नीक पोति कऽ हमर माँ छथिन सास हमर
हँ हँ
तऽ उ अपन चूल्हा पर जराउ काहेकि ओ मे टाइम लगै है ने तऽ उ अपन आ आँच जोड़ि लै छथिन आरामसँ बैठ जाइ छथिन ओ अपन चलबैत रहै छथिन उएह बनबै छथिन
ओ तब पूजा के समान केना बनबै छियै ओतऽ
पूजा के समान नहि बनै छै ऊपर चढ़ै वाला लाइ कोनो भगवान के थोड़ी चढ़ै है
नहि चढ़बै छीयै
नहि भगवान जी कहाँ चढ़ी ई सब तऽ खाय वला दिन होइ छै ने ई सब खाय के चीज छै
ओ ओते नहि पता है नै एनी रहै छियै ने तऽ मतलब गाँवमे मे हो होइ जे तहन पाउ नहि जा पबै छै तै दुआरे
अहाँ सबके तऽ गाँव मे घरो गोसाई के पबनी होइ होइत हेतै ने
हँ हँ
जैइमे खीर पूरी घर गोसाई के चढ़ै है देवता के
ओ हँ हँ
अहाँ सबके होइ है न घड़ी पाबैन कहै है ओकरा
हँ हँ आब अबे बला है उंम्म
घड़ी पाबैन होइ है ने
छै हँ आ अबे बला है
अच्छा उहो आब अबहि बला छथिन
ह्म ह्म आहाँके नै होइ है
नहि हमरा सबके ओ नहि चलै है हमरा सबके अखनी घर गोसाईं वला नहि होय
ओ
हूँ
हँ कतौ कतौ होइ यै कतौ कतौ नहि होइ यै
हँ
ह और अहाँके को अहाँके ल
लाइ हम बना दै छियै जेनाकि हमरा तऽ मि ठा के जे पाक बनब जरा क
उ तऽ हमरा नय अबै है हमर माए बनबै देखै छथिन लेकिन मुरही मुरही सबमे जे मिल वै मिलााक गोल गोल बाने हे हाथ से ओहि सब में हम मदद क ऽ दै छिय
हूँ
हॅं ओ सबमे मदद कऽ देली हुनका
ओ हँ मतलब टुइट जाइत हैत अहाँसँ अहाँके नै होइत हैत
हँ हँ पाक ध्यानसँ देख पड़े न कभी कल कारा जे भऽ जाय है तऽ लाय जल्दी नहि बनाइत नही रहे छै
एह चलते ओकरा ध्यान आँख खराब भऽ जाय है तऽ जे जानकार छथिन उएह सब अपन देख कै छथि माँ जी करै छथि मिलेबै छथि से तऽ हमसम हाफसँ लोहि के मतलब लोहि के देलील जल्दी बनवा दै छियै
ह तऽ अहाँके ननेदो अबै कत रहे छथिन
ननद तऽ बजार रहै छथिन अबै छथिन पबनि त्योहार मे हुनको बियाह के दिन उतरल हय फरवरी मे बाइस फरवरी के
ओ
अब देखियौ कतऽ स होइ छै होटल स होइ छै कि गामे पर से होइ छै से अभी कन्फर्म नहि छै जतय से लड़ का वला कहते ओतऽ स की करतथिन ई सब अब देखियौ की होइ छै
ओऽ अहाँके घरमे की कहय कतऽ सॅं करै के।
ई लोको के मन छै गांवे से करे के कि सब दिन गाँंव मे हम सब रहल छी गाँंव समाज है मत मतलब लास्ट बेटी के बियाह छै
हँ
लड़का वला लड़का कहे छै कि हम दिल्ली मे हमर सब दिन दिल्ली रहल छी हमर बहुत दोस्त सब छै दिल्ली के बाहर वाला सब गाव घर मे कही ओहि ढंग के व्यवस्था नहि हेतै तऽ सब हमरा हँसत ओहिसँ ले का मने कनिडराइ छै लेकिन ई लोग कहलखिन अब एहन बात नहि रहि गेल छै गाँंव में सब व्यवस्था नीके रहय ह्य
ओ नय मतलब जे अथी होटल ओर और ओ तऽ पैलेस मे होइ ह्य
रहे है गाम पर उऽ ने होटल अथी करे है जकरा व्यवस्था रहतै किया करतै होटल अब तऽ सब व्यवस्था लोग ब सिस्टम ई सब गामे मे कऽ देै हे
हँ से तऽ है जगह रह तऽ ठीके रह
हँ
हँ
ठिक कहलू अहाँ तऽ गामे मे ई सब व्यवस्था भऽ जाय है आजकल के भोजो सब भी आई पी भऽ ग गैल छै बॉक्स सिस्टम रहै छै बुझ
अहाँ के बियाह गाम मे भेल छै